हलो।
हँ की हाल बढ़ियां।
बढ़ियां अप्पन कहियौ?
ठीक छै केए बजे घिचनै शुरू केलिय।
दू बजे।
बाह आ हऽ नै हम तऽ एहेन नै घिचै छी हम अगर दिन मे घिचबो केलौ न
हूँ।
एहन रेयरे होइ छै।
हूं।
जे हम घंटा दू घंटा घिचबै। शाइद-संजोग हेतै या तऽ मोन खराब छै।
हूं
या मस्तिष्क गड़बड़ छै तखन ने। नै तऽ दस मिनट पाँच मिनट एना कऽ गो हम घंटा पूराले छियै बाबू
अच्छा।
हूं जेना सुतलियै पड़ल छियै।
हूं।
निश्चित दस बारह पन्द्रह मिनट के बाद एकबेर उठ जेबै।
नै हमरा सबके तऽ एहन नै छै।
अहाँ सब घीचै छियै सब दिन स न दिन कऽ।
हूं।
हम तैयो नै घिचैत रहियै हम सबे नगर खिलाफ रहिय। दिन में सुतय छैय एहेन तरह के हमर सोच रहे।
अच्छा।
अपना लए ई नै छै जे हम एहन तरह के मान्यता छै जे हम नै सुतय के चाही जे सुतै छै खराब छै।
हूं-हूं
अपने हम नै सुतैत रहियै।
फेर आब किया सूतऽ लागल यऽ।
ओइ बीच में सुतहो लगलियै।
ओ।
नै एखन कनि खालियोपन तऽ छै गाँव में। लोको नै छै कुनो एहन। काजो नै छै।
हूँ।
तहन की करतै आदमी घीचबे केलौ।
ओर भोजन की सब भेल छलेह?
खाना तोहने नै एल रहियै लंच टाइम में। तखने जे खेलियै वैह खेने छी।
से किया?
एलियै फेरो नै मोन भेलै खाएके। तोहन एल रहियै तऽ चावल फीरए लेलिय।
ओ।
तय दुआरे। कत छियै अहां?
कतौ ने बस गेट पर बैठल छीयै।
गाड़ी के बड़ा जोर सँ बजल या।
ओहै गेलै ने मोटरसाइकल एतऽ सँ।
हूँ।
हूँ। और खेलाय ले नहि गेलियै आइ कि?
कहाँं जाइ छी खेलै ला आब हम।
नहि जाइ छियै।
न आइ नहि गेलियै, कि जेबे नै करै छी।
ओहि बीच मे तऽ जाइ छलियै, दस दिना पहिले।
हँ तऽ वैह बीच मे जे गेलियै से गेलियै। दस दिना से कहाँ जाइ छीयै। केओ एहन रहै नहि छै। जे एकटा आलोक दुआरे हम हाई इस्कुल जे छै से हमर जुड़ल छै। ‌ ओ आइ सँ नहि, लगभग पिछला तीन चाइर साल सँ आलोके दुआरे हम हाई इस्कुल जाइ छीयै।
हूँ।
बिलकुल। बहुत गाड़ी के अवाज आबैया।
चैल जाइ छियै अन्दर।
नहि तऽ और कोनो हाई स्कुल सब एहन नहि छै।
अच्छा। हमरा भेलै जाइत हेबै।
नहि -नहि अब ह आब अपन स्कूल भए गेल छै तऽ, आलोक बाबू ओ तहिये तते देख लै छियै न।
हूँ।
मोन भैर जाइ छै।
हूँ -हुँ।
नहि तऽ आलोकेे दुआरे ओत जैत रहिए, सही मे।
मतलब कि पहिले हाइए स्कुल पर अहाँ दुनू गोटा के भेंट होइ छलै।
हँ अलोक बाबु ओतहीए रहैत रहथिन न, त हम जाइत रहिए उमहरे। उन्ना कतऽ भेट हैत। तास बगैरा तऽ ओहि बीच मे सिखलखिन हँ।
तास खेलनाइ।
हूँ- हूँ।
किया नै आबै छलै हुनका?
नै। ह गे सब ठीके छै। हमसब शुरुए से की- कहाँ सभटा चीज सीख- साख के क क सबटा अपन ओहिल। सब रंग। उँ हँ गाइडेंस मे रहैत रहथिन तऽ, अराम -अराम से धीरे- धीरे सबकुछ केलखिन।
इहो बात ठीके छै।
हूम्म। और अहाँ कहियौ, की सब भोजन भेल?
सब्जी चावल।
कथीे के सब्जी?
भिण्डी आलू।
हूँम्म हुॅं। ओ फ्राइ कैऽ करै छैय तऽ बढ़िआँ होइ छै, नैय त बड़ा अजीब लस-लस पुरा एकदम रहै छै।
फ्राइ कैऽ के नीक लागै छै ओतऽ।
हूँ-हूॅं, मथा वला अहाँके समस्या ठीक छै आब?
हूँम्म, आराम छै।
निन्द एल अखन बढ़ियाँ कि नै?
नैय सुतलियै।
आँ?
नहि सुतऽलियै।
एखने कहलियै अहाँ, जे हम उठलियै हन आब।
बेड पर स उठलियै हन। निन्दे नै भेलै।
बताउ?
फेर फोन हमर चार्ज नैय छल्ला, तऽ चार्ज मे लगा देने छलियै।
हूँम्म।
हूँम्म।
फेर बड़ी देर रै रजनीश फोन सेहो भेल रहै, ओकरो बुझाइयैऽ हँ, दिन दुनिया में कियो नैय छै एगो हमरा सिबा।
हमुॅं तऽ निशु स बात केलियै।
हूँ, कहैत रहे छैय जे एना एना कहै छै घऽर पर स मौसी। मम्मी सब आबै लैऽ, हम कलियै पता नै यार ई होइ छै। गार्जियन के अभाव जत्ताऽ रहै छै न?
हुॅंम्म।
ओई घरक डिसीजन एनाहिये होइ छै, हँ, नै, हँ, नै, हँ, नै, कि हँ हेतैऽ कि नै हेतै ओकर मतलबे नैय बनै छै।
वैह न टिकट बनल बुझियौ कैंसिल कैऽ देलकै, आब की फेर एतै? हँ। अबिते रहैऽ तऽ आइबे जइते रहैऽ, और दिन पर दिन अथी हेतै तऽ दिक्कते न हेतै?
हूँ। कहलकै देखै छियै फेर सोचै छियै, हम्म सोचही तोरा सबके तऽ आब सजेशनो देनाई गुनाह छै।
हूंः।
आब इ की करबै? तकर कोनो ठीके नै छै। एकटा कॉल केलियै बिक्रम स ओ हमर साठि मिनट पर जाकऽ ओकरा हम काइट देलियै, ओ कटलै कहाँ? बुझाइयैऽ ओ रिजेेक्ट कैऽ देने हेतै, हँ।
साइठ मिनट तक बतियाइत रहलियै?
निहू रहलै कटल जेकि एकर छै जे मैक्सिमम अहाँ बारह मिनट पर अपने कटि जेतै।
हूँ।
पैंतीस सौ समथिंग छत्तीस शायद। कि एहने सन किछु भेल रहे सेकेंड ओकर। उनसठ मिनट पर जाकऽ हम कैट देने रहिऐ।
वाह।
कतेक देर बतियाइत रहै यऽ।
कैलिए टा तऽ नै कटलै कहलकै हँ बढ़ऽ दही नऽ दिनमे सर भेटल रहथिन। तऽ सर कनि चर्चा कए देलखिन जे तोहर एखन तक टास्क नहि भेलौ हेँ। धीरज हमर सार।
हू हू।
हम कहलियैजे परसु तरसु ले भैया एल रहथिन ने।
हू हू।
ओहो बजै ने रहथिन, बहुते हुनका से गप भेले।
नीरज मामासे।
हूं।
हूं।
उन्हि से हुनके से गप कए केऽ जे छै कनि मोन हमर फ्री भेल परशुसे, नै तऽ हम तऽ डिप्रेशनमे जाइ छलौं।
अच्छा।
पता नै बड़ी देर बैसल रहलखिन देखलखिन, फेरो गेलखिन ओ पान वान खाय ले कोनो दुकान फोन केलखिन ओते हमरा संगे गप नै भेलै। ओहो देख क इसमाइल केलखिन हमहुं इसमाइल केलियै भाइ ओइसं बेसी नै किछो। बैसल रहथिन मचान पर हम लाइत पर बैस गेलियै।
हूँ।
फेरो गेलखिन तऽ नटवरके दुकान पर से फोन केलखिन।
हूं।
कतहु मटन चिकन सब बनबै के जोगाड़ नै हेतै?
हूं।
यौ भाइजी ककरा कहै छियै अहाँ जे एऐ सब चीजसँ कोसो दुर भैय गेल छै।
हूं।
कतए छियै दराना ओतऽ, हैया आबे छी।
हूं।
समदो रहै हुनका कहिदेने वैह दिना आव ओइसे एक दिना पहिले ओ छोड़ा के दू चारि थप्पड़ मारि देनै रहियै। ओकरा नै पीठ नै करबिहि छोड़ाके सोम दिना ओहो बुलावै जे छै से ओ डिले करैके रेहा के देलियै ओकरा।
हूं।
दुर कथी ले मारलियै पिटलियै। डी एले ड पर बहुत देर चर्चा भेले।
अच्छा।
फेर हमरा खूब फुलेलखिन बहुत हमरा मजा एलै निक लगलै।
हूं।
हां कहलखिन त एखनो पड़बिहि निकालि देबही इ क देबी ओ क देबी तोहर तऽ रिजल्ट होयइते नै रहौ। तु चाइरे पाँच गो एग्जाम देने हेबहि, हम कहै नै भाइजी पांचोग कहां हमत चाइरे गो में बैसलियै दुगो मे रिजल्ट
हूहू हू
और हम अपनो मुँहसँ कनि अपन बड़ाइ केलियै।
हुं हूं
हमरा बहुत आनंन्द अन्दर स भेटलै हे- हे
चालु आनंन्द त भेटल न
ह सर कहलखिन इ कर उकर फला कर चिल्ला कर यो रना छै इ चीज सोइच रहल छियै।
हूं
उलो ओहो छै स्कूललग की एकरा ओकरा नाना छै
हूं।
समस्यामे ने सब छै विक्रम से बात भेलै ओहो छै। धीरज दऽ कहैत रहै ओहो जे इग्जाम उग्जाम द क गाँव एतौ धीरज हुं
इएह एग्जाम सभ आब पढ़नाइ भए गेलै
पढ़नाइ से नहि ने छै मतलब पढ़ि रहल छै लेकिन एगो सेम चीज जखन कंटिन्यू दू चार सालसँ जीवन हुअ लगैत छै न सेम रूटीन आदमी ओहि रूटीनो से बोर हुए लगे छै ओकरा लागे छै। केना फील हेतो जे ओकर जीवन रुक गेले हे और ई चीज नऽ बहुत जादा समस्या दए दै छै तहन। बाहर मे छै तऽ मान कऽ चल कनि भए जाइ छै, एमहर आमहर घुमनाइ फिरनाइ कनि तऽ मोन लगैत रहै छै अलग बात छै लेकिन सर एजो फेक्टर तऽ छै। प्रेेशरो तऽ इहो तऽ रहै छै जे भाय कते दिनसँ हम छी की कए रहल छी
हूं।
एहेन थोड़े छै एहेन तरह के थोट छै
ओना अगिला महिनामे तऽ अयबे करतै रक्षाबन्धन। बस पहिलिये आइब जाइ
हं नहि मने कहैत रहे बिक्रम सोच रहल छल पटना सोच तीन महिना के लेल छोड़ि दिये।
हूं।
देखै छी
गाँवमे आबिकऽ और पागल भए जेतै। गाँवके स्थित स्थिति ओर नहि ठीक छै ओय स नीक ओतऽ केह नीक पढ़ै लिखै छै अपन
गाँव के कि स्थिति की नय निक बुझइया आँहा
भाय एतुका पता नहि। हरेक चीज एतुका नय ठीक जे एखन एखन फिलहाल में चलि रहल छै
बरसात मे नहि ठीक रहै छै गाँव।
हूँ।
स्थिति की स्थिति ठीके रहै छै, गाँवके स्थिति बढ़िए रहै छै शहर से, लागै छै।
ओ दिल्ली मुम्बई से ते निक रहे छै गाँंव, ओहि से ते हमरा नीक लागै ये।